हेलो
हूँ बाजू
हाँ उएह कहैत रहियै जे व्यक्तिके अपन भविष्यक लक्ष्यक निर्धारण क करऽ समय तऽ दू-चारि गो बातके जरूर ध्यान राखबाक चाही। पहिल बात तऽ छै। जे जे अहाँ लक्ष्य निर्धारण केलियैए ओकरा प्रति समर्पण बहुत जरूरी छै ओकरा प्रति अहाँ समर्पण भऽ जाइय नहि
हँ आओर की आ ओ समर्पण अइसन कि आ किछु लक्ष्य अइसनो करबाक चाही, जाहिसँ हमरा घाटा नहि होय खर। खराबो लक्ष्य भऽ जाइ छै कोनो लेल, कि हम बहुत पैघ गुण्डा बनब। ई लक्ष्य थोड़े भेलै।
ओ साथ साथ रहय वाला लोक के पर भी निर्भर करै छै जेनाकि कि घरमे माय बाप छथि ओहो हमरा कोनो अलग चीज लेल हुनकर इच्छा
हू हेलो आवाज नहि अबैय
समर्पित नहि हेबै कोनो काज लेल तब तक त कोनो काज ने होयत अहाँके लक्ष्ये ने निर्धारण भ सकैय आ लक्ष्यके भटकाबय लेल तऽ बहुत चीज छै।
बहुत तब जैसे कोइ बात बोल देतऽ कोइ बच्चा लक्ष्य बना देलक हँ ई कहियो नहि बनतै अइसन अइसन लक्ष्य बनबैए ई से किछु नहि होयवला हइ ताहिसँ बच्चा के आत्मविश्वास कमजोर हो जाइ छै
हँ त ई भटकाव जे छै ई भटकावसँ बचनाइ बहुत जरूरी छै भाय भविष्य भटकना भटकाव से जे बचि जाइ छै बच्चा ओ बे जरूर लक्ष्यके प्राप्ति करैत छै ई त छै आ बात छै बच्चा समाज में रहै छै ने आ बचा समाज में अनेको तरहके लोक होइत छै जेकि किछु लोक तऽ एहन होइत छै जेकि बच्चा अगर बजलै जेकि हम बड़का आदमी बनबै बिजनेस करबै आ त कहलक ओकरा हे अपना घरमे त इसभ ने होइ छै बिजनेस करै छै अहाँ अपना घरमे तऽ खाली लोकसभ शिक्षक बनल अछि, शिक्षक बनल अछि। अरे बच्चा के मोनो त हवय के चाही शिक्षक बन के ओ शिक्षक बनय के घरमे जे देख चुकलैए बहुत गुण आ अवगुण, लाभ। ई सब देख चुकले ये त ओकरा मोन कनि बदलल छै जे ने हम शिक्षक ने बनब हम बिजनेसमैन बनब त ओ बिजनेसमैन बने के तरफ ओकर झुकाव रहै छै ओकर लक्ष्य रहै छै जे हम बिजनेसमैन बनब ने
हँ तऽ ओ लक्ष्यमे साथ देबयके चाही ने माय बापके तभी जा क ओ लक्ष्य जल्दी पूरा होइ छै
हँ, माय-बापक अवस्था। साथे साथे ओकरा साथ जे रहै छै ओकर सङ्गी साथी ओकरो भूमिका होइ छै ओहिमे
हम्म हम्म माहौल देबे के होछै न
पूरी छै
जैसे डाॅक्ट ॉक्टरके बच्चा देखै छी सामनेवाली जे छथिन हुनकर डॉक्टर छथिन हुनकर दुनू बेटा बेटी सभ तब कहै बचपन जनम लेलकै ओकर लक्ष्य बनि गेलै कि हमरो डॉक्टरे बनैके
हँ लेकिन ई तऽ बच्चाके मतलब कि इच्छा पर भी नहि होइ छै ओकर रुचि परर भी नहि होइ छै कि जे ओ डॉक्ट बनतै कि नहि बनतै आ नहि तऽ ई इह भात भऽ जेते दबाब में लक्ष्य निर्धारण करना ह तऽ जेकि दबाब मे अगर लक्ष्य निर्धारण करतै तऽ ओ ठीक नहि होइ छै
हँ सफल होइके सफल होइके सम्भव नहि रहैत छै ने बहुत कम हो पबैत छै सफल
हँ सफलता नहि भ पबैत छै आ बनियो जेते देख बेमानसँ कयल काज जेनाकि खाने बनबै छी अपना सभके तऽ मोनसँ किछु बनबही से आ बेमन से बनबही से तऽ ओमे अन्तर नहि होइ छै
बहुत अन्तर होइ छै खुशीसँ बनबही तऽ हँ हम शुरूमे आइ हमरा बनाबैके हइ अच्छा बनाबैके हइ खुशीमे बनली तऽ ओ अच्छा बनत गोस्सामे बनयल तऽ ओ गोस्सा बनत खराब
कुमन दबाबमे बना रहली ह कोनो चीज
किछु भूलि जायम दवामे या तऽ मिर्चियए रखना भूल गेली तऽ नमक कम नमक जादा
कम ज्यादा भऽ सकैए ओ चीजके तऽ इएह भऽ जाइत छै लक्ष्य निर्धारणमे जे अगर अहाँ अपन लक्ष्य बच्चा निर्धारण कऽ लेलकै या आ ओहि से अहाँ अलग ओकरा दबाब दऽ रहलियै य तऽ ओकरा इएह भऽ जाइ छै ने तऽ तइलेल भविष्यमे बच्चा की करत नहि करत तकर निर्धारण बच्चोसँ पूछि कऽ करयके चाही नहि
हँ हँ अपने अप अपने लक्ष्य निर्धारण कर देैत हमर बच्चा ई बनत ओहिसँ थोड़े हो जाइत छै बच्चाके मोनो रहैके चाही
हँ बच्चो के पूछऽ के चाही मन देखयके चाही रुचि देखयके चाही जे ओकरा अ केमहर झुकाव छै कोन क्षेत्र मे जादा झुकाव छै
छोट सोचली कथी बनत की बनत अभ्भी बहुत छोट हइ ओ कुछ से कुछ बोलते है ओकरा समझ न है
हँ ज्ञान नहि छै तऽ ओ एखन कखनो कहै छै कि हम पेन्टिंग करब कखननो कहैत छै डांस करब नहि
हँ जकरा ओ जे अच्छा लगै छै से बोलि दै छै लेकिन तखनि अभी ओकरा ओ समझनाइ हमसभ सोचली ई बनायब ओकर पप्पा बोल तब ओकर पप्पा बोलनि कि अभी आपके करने से थोड़ी होगा
बच्चाके अपना क्या लक्ष्य है
बच्चा के ओकर अपन की भविष्य के की लक्ष्य हइ जे बनतै उहे पर काम करै छै होतै ने
हँ हँ ओ अपन जब बच्चा अपने चलय लगैत छै ने तऽ मायो बापकेँ ओकरा संग देबय पड़ैत छै
हू हू
तऽ ओ बच्चा जरूर सफल होइ छै ई बात छै
हँ माय बाप साथ दै छै बच्चा अच्छासँ अपन पूरा लगन लगाकऽ कयलक तऽ सफल होबे करै छै
मनोबल ओकर बढ़ि जाइत छै ने जे भाय हमरा मायो बाप हमरा सङ्ग होय कोहि चीजके दिक्कत नहि होइ छै ओहिके बाद सभ एक रंगके मोन भऽ जाइत छै तऽ लक्ष्य अपने आप भेट जाइ छै ओहिके बाद मेहनत खाली करबाका छै
हूँ
आ मेहनत करै छै तऽ कहै छै कोइ चीज जे छै मेहनतसँ ऊपर थोड़े छै मेहनत करतै आ सफलता होइत छै की
किछ न भ
हँ तऽ
देख हमरो लक्ष्य है कि हमर बच्चा बनय किछु करू बच्चा अच्छेसँ रहै सभसँ बड़ा तऽ लक्ष छै बच्चाके सही रास्ता पर चलै
हँ
अच्छा इंसान बने सबसँ बड़ा बात है आजके दिनमे
हँ सबस बड़का बात छै जेकि बच्चा नीक रास्ता पकड़ैय नीक लक्ष्यके प्राप्ति करय खराब लक्ष्य जे होइ छै से तऽ जीवन बरबादीके तरफ लऽ जाइ छै ने
ह ह आ लक्षे पर तऽ सब डिपेंड
हँ बर्बादीसँ बचय लेल तऽ बच्चाभके बहुत किछु लोको अपन बढ़िआँ बढ़िआँ बात कहू ओकरा बढ़िआँ बढ़िआँ चीज सिखाबू संस्कार दिअ तऽ बच्चा
हू
बढ़ै छै आ किछु किछु पर परिवारमे की भेल जेकि पारिवारिक कलहके से भी बच्चा अपन लक्ष्यसँ भटकि जाइ छै नहि
पारिवारिक तनावके माहौलमे किछु नहि हो पबैत छै ने लक्स चेन्ज लक्ष्य बदल देलक अपन बच्चा ए दूरीस में कुछ मे कुछ न हा ई है व है अपन हर चीज जोड़े लगल कि ओ शिक्षक है ओ शिक अच्छा कैसे करैया हम शिक्षक नहि बनब हमहूँ अऐसे करब लेकिन अइसन किछु होइ छै ने लेकिन बच्चा ई सोच लेलक बच्चाके दिमागमे बैठ गेल
हँ कुछ लोग न ओ-ओ मतलब जे काजके देख रहल हइ जे ई काजमे रुकावट बहुत छै तऽ ओकरे मानि लेलक जे हहे एगो छैहे कर पहलू हर सिक्का के ने दूगो पहलू होइ छै अच्छा या बइ अच्छाइ वाला भाग हम खाली नहि देखलियै बुराइ वाला भाग देख लेलियै हमरा नजर मे बुराइवला अयलै तऽ बुराइवला देख कऽ थोड़े चलय के छै फेर अच्छाइयो वाला ओकर किछु भाग छै ओकरे देख केऽ ने चलऽ के छै
दुनू देख के चले के होय छै अच्छाई बुराई सतर्कता हर चीज जरूरी है
आब लक्ष्य तऽ हर चीजेके जरूरी हइ बच्चाक के बच्चा विद्य विद्यार्थीके अपन लक्ष्य की हइ कि हमरा पढ़ैके हइ
हँ आ महिला सभके होइत छै भरि दिनके लक्ष बनेलक नहि
हँ महिलासभ बना लेलक पहिलहि लक्ष्य कि आब आम आएत ने तऽ हमरा ई अचार बनाबैके हइ
ह ई तऽ बात जरूर छै
आ तऽ सभ चीजेके लक्ष्य हए ठण्ढा हए तऽ हमरा ई अवरी स्वेटर बनयके हए
हँ
सभ लक्ष्य होइ छै तब हर चीजे के लक्ष्य छै पूजा पबनीमे ईबड़ी इ साड़ी लेब सभचीजके लक्ष्य बना देलक जे जे लाइनके हइ
हँ
अपना लग बुढ़ापा के लेल भी सोचे के होइ छै आदमी के ओहो लक्ष्य ह कि हँ हम अपन ई लक्ष्य बना लैत छी कि हम ऐसे चलब तऽ हमर बुढ़ापामे कष्ट नहि होत
हँ ओसभ तऽ अन्तिम लक्ष्य भेलै जे बुढ़ापा लेल अहाँ सख सुरक्ष ्षित्र भऽ जायब जे कोनो तरहके दिक्कत अहाँके नहि हुए भविष्यमे
हू माय बापके हू माय बापके लक्ष्य रहै छै अपन बच्चा हमर अच्छासँ रहै अच्छा बनै।
बच्चाके भी बहुत बच्चाके भी लक्ष्य रहै छै कि हम अइसन बनू कि हमर अपन माँ-बाप जैसे रखलक हमहूँ अपन माय बापके रखू सबकुछ सुविधा दू, सबकुछ लक्ष्य शुरू से ही सोचैके होइ छै कि हँ लक्ष्य जब तक निर्धारित ना करतै तब तक कुछ ना
हँ, सोचय पड़ैत छै कखनो-कखनो जे कोनो जे सफलता भेटल छै जे आदमी के ओ आदमीके देखलक ने लोग तऽ सोचलक बच्चासभ बेसी सोचलक जे हम एहने बनी, भाय ओ बहुत बहुत मेहनत कऽ कऽ ओहि रास्ता पर चलल छै आ ओकरा ओ पद भेटल छै तऽ अहूँके ओ मेहनत करय पड़त ओकरा पर कठिन मेहनत करऽ पड़त। तहन जाकऽ अहाँकेँ ई भेटत
हूॅं आब देखैमे थोड़ी पता चलैत छै ककरो देखि कऽ अरे ओ तऽ ई बन गया बन गेलै।
ओहिना थोड़े भे भेटलै ओकरा ओ पद
ओकरा पीछे की परिश्रम रहै ओकर, ओ पहले बचपन से ओकर लक्ष्य रहै ओकर माँ-बाप सभ हर चीज के साथ मिलकऽ, बहुत कष्ट बहुत त्यागके बाद ई होलै
हँ
तऽ उ चीज न दिखै छै लेकिन अपना बेरा उहे चीज करे मे बच्चाके दिक्कत हँ, एहिमे तऽ बहुत परेशानी है ई न हो सकैए।
हँ, ई तऽ लक्ष्य से भटकाव बला बात हैय
हँ लक्ष्यसे भटकाबै वाला बात होलै, अपने आप भटकल। कछु लोग होइ छै भटकाबैवला अरे किछु ना होतौ छोड़, हटा ई कर
हँ, नहि तऽ ऊ सबसे हट कऽ रहयके चाही, बचके रहयके चाही तब जा कऽ लक्ष्यके प्राप्ति होइ छै, ई तऽ छैहे मेहनत सबसे बड़का चीज छै एहिमे, मेहनत
आब कुछ ना होइ छै आओर लक्ष्यके लेल बहुत आरामसँ होइ छै कोइ भी अच्छा अपन लक्ष्य ओहिके लेल पूरा धैर्य रखैके होइ छै
हँ
त अपना मन विचलित रखय क किछु नहि फायदा हइ, आरामसँ छोड़ि देबयके हइ धीरे-धीरे धीरे-धीरे मेहनत कऽकऽ एक ने एक दिन मिलके रहतै अपनेसे अगर सच्चा मनसे अगर इच्छासे अगर लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित
समर्पण बहुत जरूरी छै कोनो लक्ष्यके प्राप्ति लेल।